ह की बनेलियै खुश रहू बढ़िया छै और दाय की बनेलिये भात बनेलिये
कहाँ कहाँ किछु बनेलियनि हेँ आइ तऽ बुझले हेतनि बाढ़ि वला सोमवारी छल
अ अच्छा बेर बला हमरा बनेलियै हम द ख बड़ दल ख दहल तरका चना दलके त तड़का नहि हो छै कचरी बनेलियै कचरी बनेलियै भात बनेलियै पियौज दके थे हँ हँ ह कचरी बनेलियै भात बनेलियै आ आलूके भुजिया बनेलियै
देख थुन तऽ आइ तऽ बड़ी चीज सब बनलनि हेँ आइ तऽ छओ न बनबै छथिन
पआउज बला कचरी ओ नहि ह नहि छलै कछ
आय बुझााय या लगे या हमरा अपने के नीक निकुत खााय के
नहि नहि हरियरका तरकारी नहि छलैए किछो तऽ छुछि आलू भुजि पररमे केहन लैके छै तऽ कनि कच बढ़ा दै छियै
हटि गेल छीय हाट स तरकारी तीमन नहि अनलथि
रहे पैन जे भेलै कि ने बड‌ महंगा क देलके तरकारीसभ ताहि दुआरे नहि लेलियै
गेल छै ये पानि जे होइ छै ताहि दुआरे
चु अच्छा लै नै खाली अल्लू छलै अल्लू छलै बस आरो किछु नहि दूटा के कचरी तर दय छै सबके
हँ तऽ भात दालि पर तऽ बड़ी नीक लगैत छै कचरी ने छानल खायमे
व्रत होते है तऽ उपासे हैब केने तऽ किछु बनेलहु हे न
किछु नहि बने अनुना होइया बहीन तऽ चूड़ा दही खयेलहुँ हेँ बनबैत कनि आसकैत भऽ गेल कहलियै जे खा लै छियै एक साँझ के तऽ बात
हँ ज अनुने नहि खायके तऽ चूड़ दी खाउ भात खाउ की
तऽछु नहिए लगै अनुना मे से तऽ बुझले छनिर हँ ओहने जेना तसमैऽ खा पानि पीब तहिना चूड़ा दही खााक पानि पीब किछो खााक अपन पानि पी ले छी
गर्मी तऽ बड लगैया बडड गर्मी छै नहि बड बड उमस चि चिप चिप बला लग
पूजा पाठ करै ल की कहु घाम‌ से नहा ह क आयल रही बड घाम छुटे य ह बच्चा ब ची सबके तत घमौरी भेल छै जे
र केहन गर्मी छैदम तब करऽ वला गर्मी छै
हँ तबा मोन जेना लहबा लहबा जेना करैया कि कहू अफसियात भेल ए मोन हिनका तऽ आओर भनसा करऽ कालमे गर्मी लगैत हेतैइन गरमी मे कत्ते तरुआ तरुआ के बिकठाह कऽ लै छै। देखै मे तऽ बड नीक लगै छै फेर बड्ड भीड़ छै हँ से तऽ छैहे। आलू भुजिया भऽ जेतै हँ मेन से बनबय के दिक्कत नै छै यै बहिन बड़ी काले भनसा घर मे ठाड़ रहय पड़े छै।
बड़ी कला भोर भेलय खेनाय एखन आब कहलियै बना दै छियै हम तऽ हम लगले भागि जाय।
मे बहुत लेट अथी भऽ गेल। देरी भऽ गेलइ तऽ सबेर सकाल बनि जाय छनि ने हिनकर। अच्छा
ऐ हँ गरमी
बुझथुन कनि तऽ बाहर ककरा सभ सने बैसल छलखिन आ बाहर के हाल समाचार खूब लय छथि ककरो अंगना बुलय लेल गेल छलखिन हे। कियौ बाप लोकक सभ आयल छलन्हि हें
नहि अपने दरवाजा अपने दरवाजा।
आ नहि हमरा बुझायल जे ज्योति अंगना गेल हेथिन्ह बुलय लए।
नहि नहि ज्योति अंगना गेल छलियै तैंय आबि गेलियै तुरंते ह तुरते आबि गेलियै कहलियै अपने गेट
साँझ हँ दिया बाती कऽ कनि घुमि अबैत छथि नीक करैत छथि लग पास मे मंदिर तंन्दिर छनि कि नहि हमरा। तऽ बुझाइये घुमि अबैत हेती कनि मनि काल
ह जाय छियै कनी मंदिर दिसन टहलै लऽ आ हँ मोन भेल तऽ कनि।
सर मोन अपसियांत भऽ जाइ छै यौ। बहिन कनि होइ छै की जे बाहर के कनि हवा पानी ली। अह आ हवा चलै छनि कि नहि, चलऽ तहन तऽ जान बचेने छै हवा। चले छै इमहर तऽ की कहियैन गुमकि लदने छै आ एकटा पात नइ डोले छै की कहै छथि एकटा पात नइ। हँ आ से लाइट से कटि गेल छै। एक दू गोटे गेल छथिन्ह ठीक करय लय लाइट कटल छै की कहियैन।
आओर अहाँकेँ भऽ गेलै नहि तखन तऽ जनबहे के नहि तैयार छियै
हँ दिनमे बनेने रही बहीन भात दालि तरकारी तीमन सभ से सभ कनि। उगड़ल रखता तऽ बाल बच्चा सभ खा लेतै भऽ जेतै। हुँ कनि मनी तऽ उगैरे जाइ छै कि नहि बुझिते छथिन। आब दू गोटे खाय छी अपना खेलो तऽ कोनो बाते दू गोटे ला बनेलहु तऽ कनी मनी दाइले उगड़ि गेल तीमने कनि उगलि गेल हँ। सएह छै कनी मनी से भऽ जेतै आओर कहथ आओर सुनाबथ।
हेते चलऽ देबो ने खेनाइ तखन बर्तन बासन कि बस किचन।
साउस त हिनकर काइल्हेखनि जाइत। छेती बुझाइये कालल के ट्रेन छनि कि ने बूढ़ी के अच्छऽ नुआ तुआ सैंता गेलैन बसता तस। आ तऽ बन्हा गेल हेतन्हि की सभ लऽ जेथिन्ह बट खर्चा मे।
ह बट खर्चा मे कहलखिन आ करैल बना देब।
कहने रहथिन अथी लय चूड़ी तूड़ी के लहठी तहठी के डिब्बा सब आने लय से
हँ हँ गेल रहियै बजार तऽ चूरी किन क अनलियै गे पाँच डिब्बा चूड़ी ह हरियर ओ पहिर की छी प- पढ़ेलखिन हर जगह पर हं नै नै अपने पहिर लै छथिन कनि पैघ पैघ छलै ने देह मे अ पहिर लेतय तऽ काइल्ह लेल हँ त हम सरसो तेरसो पीस तऽ लेतियै तऽ कहलिये लाइटे नै छै त बनायब त काईल्खन करेल भरि कहते तऽ दऽ देबनि पूरी रोटी सब्जी द देबेन त पूड़ियो बना देबै भेल ननैदले एले सारी
घर के बेटी छथिन साड़ी कपड़ा नुआ बस्तर त चाही न अ भैगना भैगनी सब ला नै लेलखिन हुनको सब ला लेने हेथिन कि ने आच्छा बुझथुन ऑउनलाइन मंगेने रहथिन बूरहा अपना ल किछ लेलखिन कि नहि बूरहो
ह लेलखिन अपनो पजामा टी शर्ट लेलखिन खिन चश्मा क लेलखिन अईंख कनि खराब छलैन किने ओ अईख खराब सेहो छेलैहन हे त चश्मो लेलैथ ह बनलखिन हे ससुर
लेलखिन अच्छाऽ तहन तन तहन भेलै कि हँ। तहन भेले की तऽ कैल खन तऽ हमरा लगैया भैर दिन लैग गेल हेतैन स
ह खाली जाइये ह क कैल के बाट तकय छथिन। हेतय टाइम कखन जायब
तऽ कैल खनि तऽ अपने भायजी छुट्टि पर रह ता तऽ कोई लऽ कऽ जेतनि हुनका गाड़ी पकड़ाबे लए तऽ लऽ जेथिन कि ने कोई गोटे
दुनु भाई छुटी पर रहथीन हाँ
के गाड़ी छै हमरा लगे या साँझ मे छै बुझाईया ये अच्छा पाँच बजे छै
ओ पाँच बजे छै ने चैर पचपन मे चैर पाँच बीच एनाहि सम किछ अइछ हँ दू तीन घंटा ओ समय पर ने पहिले पहुंचते ने
हँ गामो घरमे तऽ गेनाइ जरूरी उमहरो तऽ गेनाइ जरूरी छै कि ने हँ
तऽ तू कनि दू तीन घंटा
पहुँचेतैन हँ से छै जे जे काल मे हबड़ हबड़ करैत नई नीक लगे छै कनी चैन स लोक गेल धरफड़ैयल ने कियाकि बूरह सूरह छथिन के ने हँ जाम भेट जाय गाड़ी घोड़ा रहे छै एते रंग के चीज रहै छै तऽ कनि दे कनि पहिले नीक बहिन लेकिन अथि देर ननै नीक हूं
घर स निकली तऽ दू तीन घंटा पहिले निकली
हँ तहन तऽ काल्हि हमरा लगैया भरि दिन व्यस्त रहती किछ ने किछ करयमे बट्ट खर्चा बनबै सबमे बड भीड़ लगतनि आ भीर लग ते ऊपर से करेल भरुआ के विन्यास करे छै ओहिमे त बुझते छथिन सरसो सो प्याज पीसू मसल्ला सब पिसा गेलनि कि नहि मसाला नहि लै नहि छलनि हे ताहि दुआरे तऽ मसाला तऽ आइ काल्हि कथि मिक्सर पर त तुरंते पिसा जाइ
ह तऽ लाइट नहि छले ते ने मिक्सी लाइट नहि छले ने त केना प तौं तऽ सरसो फूलैया फूलै लऽ धऽ देने छियै हँ त आब नहि करबै आब मोन क गर्मी लगैया नहि से मन व्या मन व्याकुल लागै हं मन जेना घुम रहल यै बनेलिय किछो नहि परेशान परेशान
तऽ कनि दलान दिस घुमि आबथि ने दलान पर हवा चलैत हेतन अङंगना दिस क हँ छै तऽ मौगी जाइत के जीवन नहि बुझै छथिन भनसे घर ओगरऽ पड़ै छै कि नै कत जेतै हं से से बात तऽ छै परसि उरसि कऽ सबेर सकाल सुति रैऽ हथि बुझलखिन खाना पीना खा पी कऽ
एकके बेर दऽ देबनि त
आच्छा बच्चा बुच्ची सब सङ्गे खा लेतेन एके बेर नऽ बेर के किया बिकटाह करती एके बेर में दऽ दीहथ सब गोटे के हमरो तऽ बच्चा बुच्ची सब अपन आप ख खाएत आब कनि काल मे ओकर बाद सुतत आब तऽ स्कूल खुलि गेल छै कि ने हँ भिनसरे उठऽ पड़ै छै साढ़े पाँचे बजे ह इसकुल कनि दूर छै कि ने तऽ गाड़ी घोड़ा अवै छै त जल्दी जाय पड़े छै जल्दीये निकल पड़ै छै
ने सबेर में ओहो जल्दी आ
कनी सबेर निकलै छै हँ सबेर निकल किछ नहि जलखै क क कहाँ जाय छै एक गिलास दूध पी लेलक आ चलि गेल जलखै नहि करऽ चाहै
नहि रोटी पराठा नहि खा क जाइ छै
ओहि दूध सने एकटा सोहारी खा ले जे पेट मे कनि रह तौऽ आ न सुहारी खाली एक गिलास दूध गटैक लेतेैन हँ नऽ यै बहिन, आदते खराप छै, आदत रहि तै किने कि ने भोरे भोरे जलखै कऽ के जायके गाम घर मे तऽ देखते छथिन बच्चा सब भरि पेट भऽ भात दालि खा कऽ जाइ छै। हँ आ गाम घरमे तऽ, गाम घरमे तऽ भानसो जल्दी भऽ जाइ छै। किने सबेरे भनसा भऽ गेल आ अपन
पाछे बजे
स कनि रहल हँ, इसकुलो कनि लेटस रहल तऽ बच्चा सब कनि लेट गेल।
गाँव मे आठे बजे बुनि जाइया।
हँ हँ आ दिनमे आ गाममे दिनमे भात दालि के रिवाज छै तऽ भात दालि तरकारी तरुआ
दिनेमे अपन निपटा देलक सबेर सकाल सबकुछ बनाक हूंम्म हँ तऽ टूटी वाला मे
हँ हँ आ अतऽ तऽ बुझिते छथिन दिनमे सोहारी तरकारी बनल आ राति मे बनल। तऽ बच्चा सब भरि दिन बुझथुन सधैले रहै छै हँ। एकटा दूटा रोटी खेलक कखनो ओ तऽ बुझथुन जे बड़का छै, ओ तऽ तीन बजे अबै छै। ताबे तक भुखले टटाइत रहै छै, दूटा रोटी खेने हँ।
रोटी उ लाल चने
आएल तऽ ओकर बाद हँ, ओ किछु खेलक आ सुति रहल। हूंम्म, ओते समय तक भुखले रहै छै की कहै छैथ। सभ बुझते नहि छै हँ आओर बुच्ची सब ठीक छथि पढ़ै लिखै छथि कि नहि।
कतऽ जाइ छौ बौआ पकरि कऽ ला
कतऽ जाइ छै, ककर बच्चा छथिन। हँ राति के समय छै ने बच्चा बुच्ची के असगर छोड़नाइ अखन ठीक नहि रहै छै।
हँ बौआ छै बाहर घूमैत तऽ कहलियै पकड़ि कऽ ओकरा बजा कऽ लक आउ घूमै छै बाहर राति छै बहुते भऽ गेल रस्ता बिस्त
धरि गर्मी के तऽ समय छै लेकिन अखन बुझते छथिन समय हाल कते खराब चलै छै। नहि ने ठीक छै अखन
चलू
हँ आओर सुनाबोथ आओर गाम घर हाल समाचार सब बढ़ियाँ?
की भेलै यौ डंडाके डंडाके काज भेलै कि नहि?
अच्छा मिस्त्री मिस्त्रिये जोड़तै बुझाइये अच्छा
तैयो डण्डा बला काम नहि भेलै डण्डा बला काज नहि छेलै ओ कटल छै तार। तार कटल छै ओकरा मिस्त्रिये आइब कऽ जोड़तै।